हेलो।
हलो।
हँ की हाल चाल छैय।
ठीक छैय।
अहाँ त गेयबे भ गेल छलियै। हमरो नीक छैय कतय गैब भए गेल छलियै अहाँ।
की बाजू की बड -बड -बड- बड दुख छले भ गेल।
अचानक से की दुःख भ गेल छलै अहाँके।
की कहि- कहि अहाँके की भ गेलै भ गेलै की शाममे अहाँ से बात करले छलियै या एक दिन पहले
हँ।
आ कल- कल भ गेल घरमे काम लागल छलै।
हँ।
आयल छलखिन। पिताजी आयल छथिन माताजी अथिन सब किछु छथिन आयल छथिन।
हूँ।
तऽ घर मे काम लागल छलै।
हूँ‌‌ हूं।
आ काम आर करै छलियै ओहिमे शाम भऽ गेलै अहाँके सोचलियै फोन लगाबै लेल। नहि लगलिय। ओहिमे फोन फूट गेली हमर कामे आर करते में।
काम फोनो से काम कराबाबऽ लगलियै की जे फोन फूट गेल।
कीये कह बजलियै।
हम बजै छीय कि फोनोसँ काम करबाब लगलियै कि जे फुटि गेलै फोन।
नहि ये हाथमे रखने छलियै नऽ।
हूं।
तऽ नहि जानै छियै आबे चाले मे जाय आबे मे गिर जाइ छले।
ओ।
तेहे आर भऽ गेलै। भो गेलै तऽ नंबर आर। बंद भए गेले एक दिन तऽ खुल रहलै नंबर आर फोन आबैत रहलै तऽ पते त चलियै। केकर फोन आबे हे केकर नहि आबे हे।
हूँ हूं।
। तऽ उहे उहे में लागल छलियै फेर नेने गेलियै एकरा सर्विस सेंटर देख। देखेलही तऽ ओ कहै छलै कि एकर। मतलब जे लागलै फोन आर के पाट पुर्जा ऐ से नहि लागे छलै। आब नहि आबैये। तऽ आब तऽ ल लगय छलै जे फोन नहि बनतै।
हूं।
फेर एगो सिम्पल आर टूटल फूटल दोकान मे लए गेलि। कहलियै बनतै त देखय छियै बनतै बनतै केना बनतै।
हूं।
तऽ ओ दोकान बला कहलै कि बन जेतै।
अच्छा।
तऽ। कल्हि देने छलियै तीन दिन से हुनके ओतय छलै फोन।
हूं।
। आ ओ तऽ हुनकरे हिसाब छले फोन सब लेकिन कल। पुछले पुछल हम पुछलियै की अहा लगेले छलियै। ल आ नहि नहि आब छल तब। पाइ छलै की। बाद मे फोन केलियी कि अहाँके फोन बन गेलै हमर फोन बन गेलै तऽ नहि फोन के हडी। टूटल छले।
ओ।
आब घर मे तऽ जे आर सुनलथिन से हॅंसय लगय छलथिन की। कहै फोन के हडी टूटल छलै। तऽ कहै छथिन कि कहि दियौ ने कि फोन मे हरडिमास लगाइ देबे ले अहाँके अपन।
हूँ, हूँ, हूँ। अच्छा
तऽ हम कहलियै नहि नै कर- तऽ लगेलथिन गेल छलियै आज ने तऽ कहथिन अहाँके हड्डी तऽ बड- टूटल छलै बड़ मुश्किल से अहाँ हड्डी के जोड़ ले छलियै हम।
हूँ।
ई पार्ट आर नहि मिले छल्लै कऽ पुरान फोन भए गेलेै। पंच करैये महिने मे दूगो तीन गो।
ठीक बजलियै। हम आहाँके मैसेज कऽ केलौ तऽ देखलियौ की- तऽ नै नेटे नहि ऑन छै अहाँके। फिर एक दिन बितलौ, दू दिन बितलौ, तीन दिन बितलौ हम कहलियै की बात छै। जे आदमी के नेटे नै औन भऽ रहल छै बिना मोबाइल के बिना नेट औन केने। एहनतऽ भऽ नै सकै छै।
हँ
तब समझ मे एलौ हमरा कि अच्छा भऽ सकै छै फोने मे गड़बड़ी हेतै।
हँ तऽ आहाँके कतऽ से नै पता चललै कि हुनका फोन फूइट गेल छलै से-
नहि यै हम अपने दिमाग लगेलियै कि फोनमे गड़ब गड़बड़ी हे- गड़बड़ी हेतै।
हँ।
कतऽ से हमरा पता चलतै एगो देवर छथिन एतयसँ गेलखिन हम कहलियै पु पहुँचलथिन कि नै फोन करियै। फोन केलिए बेचारा उठेबे नै केलखिन बादो मे नै केलखिन।
हँ की कहय छलियै सुनै छलियै कि हुनकर बड काम मिलल छलै। पिताजी एल छथिन तऽ हुनकर साँस लेबेके एतो ने फूर्सत दैय छथिन।
हॅं तऽ पिताजी छथिन आहाँके नै साँस लै छथिन नहि लेबऽ दै छथिन।
हँऽ की कहय या जे सब- परिवार मिली छलै ओह ले के ने चलै छल बने छलै।
हँ से तऽ ठीक बजलियै आहाँ।
तऽ ओएहे मे चलै छलियै आब की करियै तऽ ओएहे घर मे जनम कर्म भऽ गेलै।
हॅं।
तऽ ले के चलेै पड़तेै न कुछ कैहले तऽ झगड़ा आर- केल जा तऽ फायदा नै है वोटे भऽ गेल छै हो जाइ हेै।
फैयदा नै छै।
झट आर के टुन टेंशन लिअ माथा दर्द लिऔ। इह सब करियौ पांन दिन आहाँ नै खेबै पांन दिन हम नै खेबै। इहे ते होइ छेलेै ओहे आर मे कमजोरी दुनू आर के हो जाइ छेलेै। की हम तऽ फोने फुट गेल छेलै तऽ हमहुॅं खीसेमे नै खलियै दू दिन।
अच्छा नै खेलियै।
आय नैय अब सो-सोचैय छलियै कि नैय। कोय देवी वला न हैय चारो तरफ टक्कडर चली ते कोइ देवी वाला तऽ है नैय। जे कोनो कहती क आहाँ नै टेंशन लिउ हम खरीद देब आहाँके।
हँ अहाँ खाय लियौ हम कीन देबै।
हँ त कि कहू अहाँके इहे सब बात मनमे गून धून लगैले छलियै ए मे नहि खाय बने छलय।
ओं।
इ सोचली छल कि
छी जीवनमे
हँ। त फेर सोचले छली जाइ छियै फोन के फेर देखाबै छियै बंद छैय बहुत दिना त बं कहैलिय कि बनतै पैसा लगतय त हम कहलियए कीया लगोबे आ फोन आर के बिना काम नहि ने चलै छैय।
नय चले छैय ठीक कहली एगो छथिन इ एलखिन हमर उ बड़की माइके पोता छथिन हम कहलियै हुनकासँ बात केलउ कि देखियौ
एह की गुं गुगीया रहल छी अहाँ रूपा।
फोन आबै छलै एयपर।
ओ। त हुनका से बतियेलियै कि एना एना देखियौ दू दू- तीन दिन से हुनकर नेट नहि खुलै छैय। व्हाट्सऐप पर मैसेज केलिए हुनकर अभी तक बन्दे बतबै छैय।
हूँ।
कहलखिन अच्छा रुकू हम फोन धरा क देखै छी। फोन ध धरेलखिन
हूँ।
फोन धरेलखिन त अहाँके बन्द बतेलेय त कहलखिन की त बन्द बतबै छैय हम कहलियै कोई नय इ त फोने मे दिक्कत भ गेल छैय।
आ देखले छलियै आयल छलै व्हाट्सऐप से कॉल आयल छलै त हम कहलियै ओहो सब त लगाबय छले बहुते कॉल आयल छलय व्हाट्सऐप पर ही आयल छलय। त फोन अहाँ फोन रखब
हू। तबे आयत। हँ।
आकी फोन नय उठाबै छथिन आ फोने
हँ नहि त हम तब सोचलियै कि अहाँ कहने छलियै कि फोन करब फेर नहि केलियै त हम बुझलियै कि अहाँ कम्प्लीट कऽ लेली कतो।
नइयै नहि अहाँयेसँ करय छलियै।
त फेर हम कहली कि क लेने छियै। तब हम छ अहाँके नहि पुछलियै फेर देखलियै की की पेमेंटमे सभके आगे बढ़ल छैय त हम कहलियै कि हुनकासँ पुछियै कि हुनकर कुछ आगे कुछ बतबे है कि नय ओयमे।
अहि लऽ क अहाँके मैसेज केेले छेलीये। अहिये दुआरे
कलथिन नहि आबै यें काइल एलै एक सए छिहत्तर रुपया, ऐल छलती इहो बेरिया अभी तऽ प्रोसेसिंगे मे देखाबय छथिन
उ अलग देखबै छै, ई एगो अलग देखबै हैं दुनू एके साथे देखबै हय कि, अलग-अलग देखबै हय यैए हम की पूछै छी
ब ए कॉल
हैलो
हां नहि जाय य आवाज
हम पूछै छी, उ एक सौ सत्तर आ बला ई एक साथे देखबै छै कि, दुनू अलग-अलग देखबै छै।
अलग-अलग देखबै छै।
अच्छा अहाँके अलग-अलग देखबै छै।
हँ
ओं
हमरा लगै छलै की की आ एस स्टार्टिंग कॉल नहि लगै छलै, जे स्टार्टिंग मे बतियाइ छलियै ल ज
हम्म
वए वऐ वाला देले छलै, एक सौ छिहत्तर रुपैया
कोन स्टार्टिंग वला
आइ ये जे स्टार्टिंग कॉल मे नहि पाँच गो देने छलै। इहे पच्चीस गो
पाँच-पाँच गो तऽ सब दे, पाँंच-पाँच गो तऽ अहाँ करबै तब ने पाँच पाँच गो देने चलै हय आगे बढ़ै हय उ पाँच गो हाँ की कहलि त उ पांच गो के बुझाय हय ओहि -ओहि खान के चेक भ गेल हे तै तो ओकरे अहाँके दऽ देने छलै
हँ तऽ उहे दऽ देनेे छलै, अभी तऽ प्रोसेसिंग मे देखाबैत छलै हुनका सात सौ सोलह रुपैया देखैबे छथिन एहि बार त बड़ा कम पैसा दै छथिन।
अ से देखू ने पूरा चेक हेते तब बुझैत, ओ कते पूरै हय।
हम्म
आगे न हि हरबड़ाब
से तऽ ब बोलय छलै, आगे-आगे अहाँ के नहि देली की के टास्क
हमरा में नै हय, कहली नाय फॉर्म भरने छलियै तऽ ऐल हय, लेकिन उ कुछ दिक्क क्कत के कारण नहि ओय पर काज भऽ रहल छै।
अं
जै दियौ अब, केते एय में एकटा नम्बर से नै बतियाइ के हय से बड दिक्कत भऽ जाय ओ त्ते नंबर कतऽ स लोग अनतै, आ ओते एकाउंट कतऽ से जोड़ैत चलतै।
हँ इहे सब नीके बजलियै हन
हँ ओहि चलते अब दोसरे टास्क देतै सएह निमन हय, एहि स आब मनो भइर गैल छय
हँ ठीके अहाँ बोलली आब दोसर टास्क भेटतै दोसरा में मजा आतै आब तऽ नै कह कहली छलीन मीटिंग में जे के की बजलीयै अहाँ
हँ बजियौ न अहीं बाजू
बात जे मीटिंग में भल छलै, कि आ ओ लिखेवला भी दऽतै, और-और आगे करलाक के बाद फिर आगे दौतै। तऽ अभी तऽ कामे नै चलै छलै कहले छलै कि एपे पर प्रॉब्लम चलै छै।
हँ तऽ जेकर तऽ भऽ गेलै सबके होयते छै, लेकि लेकिन हमरे सब में दिक्कत भऽ गेलै।
ओ अहाँके और लोकसँ बात भऽ गेलै कि हुनकर सबके होइ छलै।
नै एकटा अहाँके भेलै एकटा और छथिन हुनकर भेलै दूएटा तऽ के तऽ भेलै एगो ओ जे आदर्श छथिन हुनकरो एल छै, तीनटा लोक के
आइये तऽ, हमहूँ एगो बहिनके जे भरले छलियै तऽ हुनकरा तऽ, टास्क नै देलै। ये बात करै वाले
टास्क तऽ एले छै, लेकिन उ काजे नै कऽ रहल छै, ओयपर।
हँ कुछ लिखै छलै।
हँ दिक्कत भऽ रहल छै, अहाँ ए-ए ऐप के हटा के